सुनऽ हलौ कि हमर बचपन दोस्त। सुनालो हमर बचप। अपन दोस्त रहै के शादी गयला महिना तय भए गेल छै, एहि रखबै मोन बहुत प्रश्न्न भए गेल अछि।
सुनलहु। ओहि दिन जखन। ओ फोन कय कहलक तऽ हमर। विश्वास नहि भेल। जे आखिरकार ओ विवाहक बंधन में बंधैय जा रहल अछि।
समय कते जल्दी बदलि जाइ अछि, कहिले धीरे हमसब एक संग खेल रही आ सब ओकर विवा तैयारी चलि रहल अछि।
सच कहैत छै, आब तउ लगैत अछि जे हमसभक जिम्मेदारी सेहो बढ़ि रहल अछि आ जीवनक नव अध्याय शुरू भऽ रहल अछि।
कि तोरा मालूम अछि जे कहिना कते अछि आ हुनका परिवार कोनो स भाब अछि।
सुनलहु जे कन्या बहुत पढ़ल-लिखल छथि संस्कारी अथी। आ पूरा पनी। परिवार अत्यन्त मिलनसार आ आदर करलवला अछि।
तखन तऽ रोहित बहुत। भाग्यशाली अछि। जे ओकरा एहन समझदार जीवनसंगिनी भेटि रहल अछि।
हँ आ। हमसब मित्रक रूप में चाहैत छी जे। हुनकर वैवाहिक जीवन। विश्वास प्रेम। आब खुशियलसँ भरल रहल।
हँ बिल्कुल, तोरा की लागे अछि बरात में हमसभके की विशेष तैयारी करब चाही, जाहि विवाहक आनन्द दुबारा यादगार ब जाय।
हमरा तऽ लागैत अछि जे। एकर लेल एक रङ्गके पैसाक बन बनबाबी खूब नाच- गाना करब आ मित्रताक पुरान याद सब ताजा करब।
हँ हम सोचि रहल छी जे रोहित लेल एकटा सुन्दर उपहार किनल जाय, जे ओकर विवाह यादगार बनल रहत।
ई बहुत नीक। विचार अछि कि एक तऽ उपहारक। मूल्य नहि बल्कि। ओकरामें छिपल भावना महत्वपूर्ण होइत अछि।
बिलकुल विवाहक दिन हमसभ समयस पहुँचब कारण मित्र सबके खुशी में बनब हमर कर्तव्य अछि।
बिलकुल आ ओ दिन हमसभ अपन दोस्तक हर छोट पैघ आवश्यकताक ध्यान राखब जाहिंस ओकार कोनो परेशानी नाहि होई
हमरा याद अछि जे रोहित केहेत छल जे ओ अपन विवाह धूम धामस करय चाहैत अछि जाहिमे सब गोटे
हम सोंचत छी जे विवाह केवल दु व्यक्ति नाहि बल्कि दू परिवारिक मधुर मिलन से होई होइत अछि।
हॅं, बिलकुल सही कहलहुॅं। एहि समबन्ध आदर्श समाज आऔर विश्वास आऔर आपसी समझ बढैत अछि।
विवाहक बाद जीवन मे बहुत परिवर्तन आबैत आई अछी मुद्दाास सही जीवनसाथी भेटला सब चुनौती सरल भऽ जाइत अछि। अंहह
हम ई प्रार्थना करैत छी जे रोहित आ उनका जीवन संगिनी सदिखन एक दोसरक साथे रहि आ खुश रही।
चलु आब हमसभ विवाहिक निमन्त्रण पत्र भेटला बाद यात्रा आ रहबाक व्यवस्थाक योजना बनाबी।
हँ, कारण अन्तिम समयमें हड़बड़ी नहि होई ताहि लेल पहिनेस तैयारी देखब उचित होइत अछि।
विवाह समारोहमे पुरान मित्र सभस फेर भेँट होयत। से सोचीं की सेहो बहुत उत्साह भऽ रहल अछि।
सही बात एहन अवसर केवल खुशी संगे करबाक मौका सेहो देत अछि।
भगवानसँ एहि प्रार्थना करैत छी जे हमर प्रिय मित्र रोहित वैवाहिक जीवन प्रेम, समृद्ध, स्वास्थ्य आ अनन्तक खुशी भरल जाहील। तोरा की लागत अछि रोहित। विवाहक बाद। पहिने जकाँ हमसब सङ्ग समय बिता पाओत कि नहि।
बेकार बाद जिम्मेदारी जाइ अछि मुदा सच्चा मित्र।
हमारा हमारा तऽ एखनेहे सं चिन्ता भऽ रहेल आछि जे अबा ओ हमारा समभक फोन सेहो कम उठाओत।
अरे नहि जं मित्रता होइ त दूरी आ व्यवस्था सेहो एकरा कम नहि कर सकैत अछि।
विवाहेक राति मे जु ता छुपाई के रस्म में हमसब खूब मस्त करब आ बड़ पक्षक मान बचायब।
हँ मुदा कन्या पक्षक लोक सेहो काम चालक नहि होइत अछि, तहि लेल जग पड़त।
हम सोचि रहल छी जे संगीत समारोह में रोहितक बचपनक कोनो मजेदार घटना सभके सुनायब।
तखन त सब गोटे हँसी-हँसी भ भ जा आ समाधान हमर लग भ जायत।
हमरा याद अछि जे इस्कुलक समय में रोहित बहुत शर्मिला स्वभाव छल।
आ आ विधेक अपन ज जीवन शुरू कर अछि।
सही कहलऽ माता-पिताक आँखि में सेहो अपन संतानक विवाहक सपना बसल रहैत अछि।
हम चाहैत छी जे विवाह समारोह बिना कोनो बाधा शान्तिपूर्वण संघट सम्पन्न हो।
आ भगवानेसँ ई प्रार्थना। सेहो करैत छी जे नव-दाम्पत्य बीच। सदिखन प्रेम बनल रहल।
विवाह बाद जकरा मने जाय तखन हमसब ओकरा हनीमुन अनुभव से पूछब।
ओ अवश्य मुस्कुराएत, अपन नव-जीवनक मधुर अनुभव रस हमर सम्भस साझा करत।
मित्रक खुशी में शामिल होयब, जीवनक सबसे सुन्दर अनुभूति सबकेसँ एक मानल जाइत अछि।
कारण मित्र केवल परिचित नहि बल। कि परिवार जेका। साथ देनहि व्यक्ति होइत अछि।
हमसभ विवाह फटोक खिचय जाहि से एकपर जीवन भरि समर्थ बल रहल।
हम भविष्य में जख। एखन ई तस्वीर देखब तऽ। एखनक सब खुशी फेरसँ जीवित। भऽ जायत।
विवाहक अवसर पर सब घोटेक संग सामंजस्य करय से अवश्यक अछि।
कारण मीट वचन आ नम्र व्यवहारक, समारोहक शोभा आओर बढ़ि जाइत अछि।
आखिरकार हमर प्रिय मित्र अपन जीवनक सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करल जा रहत अछि।
हमसभक कर्तव्य अछि जे एहि विशेष अवसर पर। ओकारा हर सम्भव सहयोग आ शुभकामना दी।
चल अब दिन-दिन शुरू करी उ स मित्र विवाह समारोह परीक्षा करी।
हमार याद अछि जे इस्कुलक समय में रोहित बहुत शर्मिला स्वभाव छल, जीवन शुरू करब लेली ताहिर अछि। कारण मीठ वचन आ नम। अहाँ। की सोचैत छी जे एहि प्रकारक उत्सव विद्यार्थीसभके व्यक्तित्व विकास में सहायक होइत अछि।
हँ निश्चित भ ह। ठीके कहलहु, विद्यालय उत्सव अतिरिक्त ई कारण एहल कार्यक्रमसँ आत्मविश्वास न्त कता एव सञ्चालक कला विकसित होइत अछि।
हमार लाग। करत अछि जे पढ़ाइ सङ्ग-सङ्ग एहन गतिविधि सेहो जीवन में बहुत आवश्यक अछि।
बिल्कुल, केवल पुस्तक ज्ञान से नहि बल्कि व्यहारिक अनुभव बहुत किछु सिखल जाय। सभके करै छी।
सुनैत छी कि एहि बार मुख्य अतिथिक रूप में एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् आबि रहल छथि।
हँ ओ विद्यार्थी सबके प्रिदायक विचार पुस्तक करओ सफल रहै से बतायब।
हँ त हुनर। भाषण सुनबाक लेल बहुत उत्साहित छी।
हमरो उतयोगता बहुत बड़ी द छै कारण अनुभवी व्यक्ति अनुभव प्रेरणा भेटल अछि।
बिट। विधालयक सङ्गीत। विद्यालयक संगीत। सेहो अपन विश। शेष प्रस्तुति देत। ई बात सुनी बहऽ।